हलो।
नमस्कार।
जी नमस्कार।
कली हम उत्तराखंडक बारे मे एक डॉक्युमेंट्री देखलियौ आ हमरा बहोत आश चर भेल जे इ राज्य प्रकृतिक दृष्टि से एतेक सुन्दर आ आध्यात्मिक महत्व से भरल अछि, मुद्दा हमरा ठीक से समझ मे नै आएल जे एकरा देवभूमि किए कहल जाय अछि।
बिलकुल उत्तराखण्ड के देवभूमि एहि लेल कहल जाएत अछि कारण ओते अनेक प्राचीन हिन्दू मन्दिर, तीर्थ स्थल, पवित्र नदी सब आ हिमालयक पर पर पवित्र वातावरण मौ मौजूद अछि जे लोक सब धार्मिक आ आध्यात्मिक भावना गहराई से जुड़ल अछि।
बर्फ से आ ढकल पहाड़ आ हरियर घाटी देखला से लगैत छल जे प्रकृतिक अब सबसे सुन्दर रूप एहि राज्य मे दिखा रहल अछि।
हाँ। उत्तराखण्ड मे स्थित अछि, जतय हिमालयक ऊँच-ऊँच पर्वत घना जंगल, स्वच्छ नदी आ शान्त वातावरण मिली, एक अदभुत प्राकृतिक दृश्य प्रस्तुत करैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे पर्यटन ओतुका अर्थव्यवस्था लेल बहोत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबे त अछि।
बिलकुल पर्यटन ओतुका प्रमुख आर्थिक अधार अछि, कारण हर साल लाखो श्रद्धालु या पर्य अ पर्यटक चार धाम यात्रा, ट्रैकिंग एडवेंचर, स्पोर्ट आ प्राकृतिक दर्शन लेल ओतय जाएत छथि।
कलि हम पढ़लियौ जे चार धाम यात्रा बहोत प्रसिद्ध अछि मुदा ओकर महत्व की छी।
चार धाम यात्रा हिन्दू धर्मक चार प्रमुख तीर्थ स्थल युम्नोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ आ बद बद्रीनाथ से जुड़ल अछि। जे श्रद्धालु लेल मोच आ अध्यात्मिक शान्ति प्राप्त करबाक मार्ग मानल जाएत अछि।
सच कहू तो औतुका केदारनाथ टेम्पल बहोत शक्तिशाली धार्मिक स्थल लगैत अछि।
हाँ केदारनाथ मन्दिर भगवान शिव के समर्पित अछि, इ समुद द्र तल से बहुत ऊँचाई पर स्थित अछि, जाहि कारण ओते पहुँच से हो एकटा अध्यात्मिक यात्रा जेकां अनुभव होयत अछि।
बिलकुल। गंगा रिवर के प्रमुख स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर से निकले रहती, आय नदी भारतक सबसे परबी पवित्र नदी मानल जाएत अछि।
कल्हि हम सोचैत रहल छलहुँ जे उत्तराखण्डमे साहसीे के देखल बहुत सम्भावना अछि।
हँ ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, पेराग्लाइडिंग आ पर्बोतारोहण जेकां एडवेंचर स्पोर्ट्स ओतेऽ बहोत प्रसिद्ध अछि जे युवा पर्यटक सबके बहोत आकर्षित करैत अछि।
सच कहूं तो प्राकृतिक आ रोमांच दोनों एक संग ओतऽ अनुभव करबाक मौका भेटैत अछि।
बिलकुल एई कारण उत्तराखण्ड के प्रकृति प्रेमी आ एडवेंचर पसन्द करनिहार लोक सब लेल स्वर्ग समान मानल जाइत अछि।
हमरा लगैत अछि जे ओतुका जङ्गल आ वन्यजीव सेहो बहुत महत्वपूर्ण अछि।
हँ ओतई कई राष्ट्रीय उद्यान आ जीव वन्यजीव अभयारण्य अछि। जतेय बाघ, हाथी, हिरण आ अनेक दुर्लभ प्रजाति सुरक्षित रूप से रहैत छथि।
कल्हि हम पढ़लऊं जे ओतुका जल संसाधन सेहो भारत लेल बहुत उपयोगी अछि।
बिलकुल हिमालय नदी से निकलनिहार नदी सब भारतक कृषि पेयजल आ जल विद्युत उद्यान मे बहुत महत्वपूर्ण योगदान देत अछि।
सच कहूं तो ओतुका लोकसभ अपन संस्कृतिसे बहुत जुड़ल छथि।
हँ उत्तराखण्डक लोकगीत, लोकनृत्य, पारम्परिक पोशाक आ स्थानीय भोजन औतुका सांस्कृतिक पहचान के आओर मजबूत बनाबै छै।
हमरा लगैत अछि जे शिक्षा आ विकास ओतय तेजीसे बढ़ि रहल अछि।
बिलकुल सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य आ डिजिटल सुर में सुधार से ओतुका लोकक जीवन स्तर लगातार बेहतर भए रहल अछि।
कल्हि हम पढि रहल छलहुँ जे पर्यावरण संरक्षण ओतऽ बहुत जरूरी अछि।
हँ हिमालय क्षेत्र संवेदनशील होइत अछि एहि कारण जंगल संरक्षण, नदी स्वच्छ ता आ पर्यावरण सन्तुलन बहुत महत्वपूर्ण अछि।
सच कहु तो उत्तराखंड भारतक प्राकृतिक आ आध्यात्मिक धरोहरक मधुर सङ्गम अछि।
बिलकुल ई राज्य प्रकृति, धर्म, साहस संस्कृति आ विकासक एक सुन्दर मिश्रण अछि जे भारतक पर्यटन के आओर मजबूत बनाबत अछि। उत्तराखण्ड केवल एक राज्य नहि बल्कि हिमालयक गोद मे बसल प्राकृत तिक सौन्दर्य, आध्यात्मिक शक्ति, सार्थिक पर्यटन धार्मिक महत्व आ सांस्कृतिक धरोहर जीवंत उदाहरण अछि। जे भारतक गौरव के विश्व स्तर पर आओर उजागर करैत अछि।
कल्हि हम उत्तराखण्ड प्राकृतिक सुन्दरता, चार धाम यात्रा आ पर्यटक। बारे में बहुत किछु जानलौ, मुदा आब हमरा जानबाक इच्छा अछि जे उत्तराखंड भारतक। पर्यावरण आ जलवायु संतुलन लेल एतेक महत्वपूर्ण। किएक मानल जाइत अछि।
बिल्कुल, उत्तराखण्ड हिमालयक गोद में बैसल राज्य अछि। एहि राज्यक विशाल जंगल, हिमनद, पहाड़, नदी आ जैव विविधता केवल उत्तराखण्ड। लेल नहि बल्कि पूरा उत्तर भारतक पर्यावरणीय। संतुलन बनाए रखबा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि।
सच कहू तऽ हिमालय के भारतक प्राकृतिक सुन्दर कवच सेहो कहल जाइत अछि।
हँ। हिमालय केवल सीमाक् क्षेत्रक सुरक्षा नहि करत अछि, बल्कि मानसूनक दिशा। वर्षक मात्रा, नदी सबहक जल प्रवाह आ सम्पूर्ण उत्तर भारतक। मौसम पर सेहो गहरा प्रभाव डालत।
हमरा लगैत अछि जे। हिमन्दक सञ्चरण भविष्य लेल बहुत आवश्यक अछि।
हँ बिल्कुल, यदि हिमनद तेजी से पिघले लगत। तऽ नदी सबहक जलस्तर, कृषि, पेयजल आ पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़। भय सकत अछि।
कल्हि हम पढ़लहु, जे उत्तराखंड में बहुत रास औषधीया पौधा सेहो भेटैत अछि।
बिल्कुल, एहि राज्यक जंगल में अनेक दुर्लभ जड़ी-बूटी आ औषधीय वनस्पति। भेटैत अछि, जकर उपयोग आयुर्वेद, आधुनिक चिकित्सा वैज्ञानिक। शोध में कैल जायत अछि।
सच कहू त, प्राकृतिक उत्तराखण्डके अनमोल उपहार देन अछि।
बिल्कुल, एहि कारण ओतहि पर्यावरण संरक्षण आ संतुलित विकास दुनू समान रूप। से आवश्यक अछि।
हमरा लगैत अछि जे। उत्तराखण्ड में खेती पहाड़ी क्षेत्रक अनुसार अलग प्रकारसँ होयत।
हँ, पहाड़ी खेती फल उत्पादन जैविक कृषि आ बागवानी ओतुका किसान। सभक प्रमुख आजीविका माध्यम अछि।
कले हम देखलहु जे, ओतुका लोक सब प्रकृतिक बहुत सम्मान करैत छथिन।
हँ बिल्कुल, ओ सब जंगल, नदी, पहाड़ आ जीव-जन्तु के अपन जीवन महत्वपूर्ण हिस्स। हिस्सा मनैत छथि, आ परम्परागत रूप से प्रकृतिक संरक्षण पर विशेष ध्यान दैत छथि।
सच कहू तो एहन सोच प्रत्येक राज्य में होबाक चाही।
बिल्कुल। यदि सम्पूर्ण देश प्रकृति प्रति एहन जिम्मेदारी देखावत तखन पर्य। पर्या-पर्यावरण संकट बहुत हद्ध धरि कम भय सकत।
हमरा लगेत अछि जे, उत्तराखंड शिक्षा, आ विज्ञान क्षेत्र में, सेहो धीरे-धीरे आगा बढ़ होइत रहल अछि।
'बिलकुल' आधुनिक विद्यालय, विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक संस्थान, स्वास्थ्य सुविधा आ डिजिटल सेवाक, विस्तार से युवा सभ लेल, नया अवसर उत्पन्न भए रहल। होइत अछि।
काल्हि हम सोचि रहल छलहुँ जे, पर्यटक संग पर्यावरणक संतुलन बनाब रखनाइ कठिन होयइत।
हँ एहि लेल जिम्मेदार पर्यटन बहुत आवश्यक अछि। पर्यटक। के, कचरा नहि फेेकबाक, जंगल रक्षा करबाक, आ प्राकृतिक संसाधनक सम्मान करबाक चाही।
सच कहू त, विकास बिना पर्यावरण संरक्षण अधूरा अछि।
'बिलकुल' यदि प्रकाशन नाम पर प्रकृतिक नष्ट भ जाइ तऽ बिश्वक भविष्य पीढ़ी बहुत पेघ संकट मे पड़ि सकैत अछि।
हमरा विशेष छै जे उत्तराखण्ड भविष्य मे, हरित विकास उत् उत्कृष्ट उदाहरण बनत।
हँ, आधुनिक तकनीक, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, वैज्ञानिक शोध जैविक कृषि। स्वच्छ ऊर्जा, आ जन जागरूकता माध्यम से उत्तराखण्ड सँ पूर्ण विश्व लेल, प्रेरणादायक मॉडल बनी सकैत अछि।
उत्तराखण्ड केवल प्राकृतिक सुन्दरता लेल प्रसिद्ध राज्य नहि, बल्कि भारतक जल सुरक्षा पर्या वरण सन्तुलन जे विविधता, धार्मिक, आ सांस्कृतिक विरासत, औषधिय, आ सम्पदा आ सतत् विकास महत्वपूर्ण आधार अछि, यदि हम एहि राज्य, प्राकृतिक धर धरोहरक संरचना करब, केवल उत्तराखण्ड नहि बल्कि सम्पूर्ण भारतक भविष्य मे के सुरक्षित राखत।
बिलकुल, कालिये हम उत्तराखण्डक पर्यावरणीय महत्व बारेमे जानलहुं। मुदा आब हमरा जानबाक इच्छा छै जे, भविष्य मे उत्तराखंड भारतक विकास मे, कोन -कोन क्षेत्र मे महत्वपूर्ण योगदान दय सकैत अछि।
बिलकुल, उत्तराखण्ड पर्यटन, जल-विद्युत, शिक्षा, जैविक कृषि, औषधि यदि पौधा, योग, आयुर्वेदिक पर्यावरण संरक्षण, आ साहसिक लेखकक मध्य से, भारत आर्थिक आ सामाजिक विकासमे, बहुत पैघ योगदान सकैत अछि।
सच कहु त, पर्यटन क्षेत्र के सम्भावना एखनियो बहुत विशाल अछि।
हां, यदि आधुनिक होटल, बेहतर सड़क, सुरक्षित यात्रा, डिजिटल बुकिंग आ पर्यावरण अनुकुल पर्यटक विकास होयत, लाखो लोक कें प्रत्यक्ष आ अप्रत्यक्ष रोजगार भेटि सकैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे, योग आ आयुर्वेद सेहो उत्तराखण्डक पहचान बनि सकैत अछि।
काल्हि हम पढ़लहुं जे, उत्तराखण्ड मे जल विद्युत परियोजना सेहो महत्वपूर्ण अछि।
हां, हिमालय से निकललिया तेज प्रवाह वाली नदी सब स्वच्छ उर्जा उत्पादन लेल बहुत उपयुक्त छथिन, जाहि से देश सं उर्जा आवश्यकताक पूर्ति मे सहायता भेटैत अछि।
सच कहु त स्वच्छ उर्जा भविष्य लेल बहुत जरूरी अछि।
बिलकुल, जल विद्युत प्रदूषण कम करैत अछि। आ पर्यावरण अनुकुल उर्जा स्रोत मानल जाइत अछि।
हमरा लगैत अछि जे उत्तराखंडक युवा सब सेहो देशक विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकैत अछि।
हां। यदि हुनका सबके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, नेचर सुविधा आ रोजगारक अवसर भेटत। तें ओ राज्यक विकासक मुख्य शक्ति बनि सकैत छैय।
कहली हम देखलहुं जे जैविक कृषि पर सेहो बहुत ध्यान देख रहल छलाह।
बिलकुल, रासायनिक उर्वरक कम उपयोग करि, जैविक खेती करबाक कारण उत्तराखण्डक कृषि उत्पाद स्वास्थ्य आ अन्तर्राष्ट्रीय बाजारमे अधिक मूल्य प्राप्त करैत अछि।
सच कहु त किसान सब लेल इ बहुत लाभदायक होयत।
हां, आधुनिक तकनीक, बेहतर बजार व्यवस्था आ सरकारी सहयोग से किसानक आमदनी लगातार बढ़ि सकैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे शिक्षा आ विज्ञान सेहो राज्यक भविष्य बदलि सकैत अछि।
बिलकुल, विश्वविद्यालय अनुसन्धान संस्थान तँन डिजिटल शिक्षा आ वैज्ञानिक सोच युवा सबके वैश्विक स्तर पर। प्रतिस्पर्धा करबाक योग्य बनाबत अछि।
काली हम सोचि रहल छलहुँ जे पर्यावरण संरक्षण आ विकास के एक एक संग चलायब जरुरी अछि।
हँ यदि जंगल, नदी, हिमालय आ जे विविधताके रक्षा करैत विकास कयल जाय। तखन भविष्य अधिक सुरक्षित आ समृद्ध बनत।
सच कहू त उत्तराखण्ड सम्पूर्ण भारत लेल प्रेरणा बनि सकैत अछि।
बिलकुल प्राकृतिक संपदा आध्यात्मिक विरासत वैज्ञानिक सोच सतक विकास आर नागरिक सहभागिता उत्तराखण्ड के भविष्यक आदर्श राज्य बना सकैत अछि।
हमरा विश्वास जे उत्तराखंड आने वाला समय मे विश्व स्तर पर अपन अलग पहचान बना ओत।
हँ, पर्यटन, योग, आयुर्वेद, हरित ऊर्जा, जैविक कृषि। आधुनिक शिक्षा पर्यावरण संरक्षण बल पर उत्तराखंड केवल भारत नहि बल्कि पूरा विश्व लेल विकासक प्रकृति संतुलन, उत्कृष्ट, उदाहरण बनी सकत अछि।
सही कहलये। उत्तराखण्ड भारतक हिमालय धरोहर धार्मिक आ सांस्कृतिक परम्परा पराक्रम प्राकृतिक संपदा, स्वस्थ ऊर्जा, जैविक कृषि योग आयुर्वेदिक क सतत विकास सगम अछि। की योगी सरकार वैज्ञानिक स्थानीय नागरिक आ युवा मिली के विकास आ पर्यावरणक बीच संन्तुलन बनाय रखत, उत्तराखणंड भविष्यमे भारतक सबस समृद्धि, सुरक्षित, आ प्रेरणादायक राज्य सभमे से, अपन स्थान निश्चित निश्चित रूपसँ प्राप्त करत।
ठीक तब बादमे बात होयत, धन्यवाद!
ठीक धन्यवाद!